जय झुलेलाल।
जय झूलेलाल केड़ा हाल तव तांजा?
बढ़िया-बढ़िया तां ॿुधायो?
मुंॼा ॿि बढ़िया त अॼ असां केड़े टॉपिक ते ॻालायूं कोई? त्योहार एड़ो तांखे जेको पसंद हुजेव। त तां ॿुधायो हा?
ॼी मूंख़ास मूं मूंखे त सॿिन खां सॿई त्योहार त सुठा लॻंदा आयन पर सॿिन खां सुठो लॻंदो आ। तीजरी अउं दिवाली तीॼरी अउं ॾियारी।
अच्छा तांखे तिजड़ी ॾाढो पसंद तव मतलब।
जी?
तव्हांजो मनपसंदीदा त्योहार टीजड़ी तव।
ॼी टिॼड़ी अउं ॾियारी।
ॼी तीॼड़ी ॼी त हिक अलॻ। हहा ॻाल आहे ह शायद मुंॼे ख़्याल सां सिंधियुन ॼी हिक प्रथा आहे जेके करवा चौथ। कांगुर मलायो वेंदो आ हा न? जी औ ॾियारी त सॿ त्योहारन ॼो राजा आहे ई छोकी हिनमें हिक अलॻ ई रो सुॿु और अगर तां ॾियार ॼेड़े त्योहार खे कनेक्ट कयो त हे सॿ त्योवारन सां जुड़ल आ। छोकी ॾिसो सॿ त्यो कोई ॿि त्योहार अचे असां नया कपड़ा पाईंदा आयूं। ॾियारी में ॿि पाईंद आयुं ह न। त्योहारु हुजे त असां भॻवानन ॼी पूजा कंदा आयूं ॾियारीअ में ॿि असां पूजा कंदा आयूं। इनसा गॾ हिन सां गॾ-गॾ ॾियरी असांखे हिन लाइ ॿि वणंदो आ छोकी ॾियारीअ में। सफ़ाइयूं थींदियूं आयन पूरे घर ॼी।
हा सफ़ाईयुं त ॾिसो दशहरे खां चालू थी वेंदियूं आयन। पोइ ख़बर तव, असांजे घरु ट्रे बार सफ़ाई थींदी तव।
अच्छा।
पुछो कीअं?
कीअं?
असां न, दशहरे खां सफ़ाई चालू कंदा आहियूं ठीकु आ, त लगि बॻ असांजी सफ़ाई थी वेंदी आ। दिवाली खां कारवा चौथ ते थी वेंदी आ।
अच्छा।
दिवाली खां छह या सत ॾींहं पहिरियों असांजे घरि असांजे घर मां जेनस फटाकनि जी दुकान लॻाईंदा इनि।
अच्छा।
त हो त हिनयो वॾियूं वॾियूं पेटियूं जेके हूंंदियूं इनि न हंधनि जूं।
हा।
असां उननि खे उहो कढी करे, उननि खे पेटियूं ॾीदा आहियूं। त फिर सां संदे करे सफ़ाई करणी पवंदी आ, सम्झुइ।
अच्छा, पो?
त उहा थी, पोइ दिवालीअ जी ट्रें ॾिहं उत हो मंझंजि जो वापसि सॼो सामान खणी करे घरि ईंदा इनि।
अच्छा, पोइ तांखे, हा पोइ तांखे वरी सफ़ाई खणी पोंदी हूंदव।
हा, जेका असां हंध कढी करे रखंदा आहियूं, उहे वापसि सां खणी करे सभु हुनजे अंदर रखण, पूरी वापसि सां सफ़ाई असांयी दिवाली सुठी त थींदी आ। पर थकान भरी ॾाढी थींदी आ।
जी, टाइम टाइम जी ॻाल्हि आ, हर किनिजी घर में अलॻि अलॻि रीति रिवाज़ आ, हर कंहिंजे घर में हिक अलॻ जी, अनोखो अंदाज़ आ, हर कंहिंजो जीअण जो अलॻि ई प्यार आ, त जी, जी त तहां ॻाल्हायो जी तहांजो रूटि रुटीन वग़ैरह छा हूंदो तव सभ ते, दीवाली और त्योहारनि में जीअं टीजड़ी तहां ॿुधायो त तांजो रुटीन छा फॉलो कंदा आहियो तहां?
टीजड़ी ते तो राखी खां हिकु ॾींहुं पोइ असां हि पहिरियों ई पुछंदा आहियूं, कि मुखे मेहदी लॻाइणी आ। त मेहंदी वारी ॻोलंदा आहियूं, उनखां पोइ मेहंदी लॻाराईंदा आहियूं उनखां पोइ न, असां असु असुर सभु गॾु कंदा आयूं।
अच्छा, तांखे असुर करणु वणंदो तव?
ॾाढो। भले उथणु न पुॼंदो आ पर जेमल उथी वेंदा आहियूं न त ईअं लॻंदो आ, हा यार कयूं वरी, असां असूर करे करे उमल ई घुमण बि वेंदा आहियूं।
हा।
हा, पूरो ग्रूप ठाहे करे त ॾोढो सुठो लॻंदो आ। असां अॻली बार त मुंजी भाभी आ, साम्हूं मुंहिंजे घर में घर जे साम्हूं आ असां हुनजे घर असुर कयो हो। मां उन सभ खणी वेई हुअम मतलब ठाहियो मिंह जो हुन गॾ असर कयो हो
अच्छा त पो तां ॿियो छा छा पसंद थव फेस्टिवल्स में कारण सभिन खां ज्यादा
सभिन खां पहिरियो मुंखे लॻंदो आ जेको बि फेस्टिवल हुजे मां आहियां कपड़ा आहियां मतलब जेको भी फेस्टिवल हुजे बिल्कुल नया कपड़ा त जीअं हाणे गुरु पूर्णिमा थी अचे त न महंगा
हिते स खंडुवा में न ॾाडो मस्त मेलो लॻंदो आ टिन ॾींहंन जो गुरु पुर्णिमा ते त हुन मेले में टेई ॾींहं लॻभॻ वेंदा आहियूं त मुंखे लॻे थोे मां हुन गुरू पूर्णिमा छा पाईदम जब की मुंखे ॾाढा कपड़ा आहिन पर इएं लॻे थो ही हा आहे मतलब घर में सोच सोचंदम वरी सच त मूंखे नया कपड़ा मिली सघंदा न
हा बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग त्यौहार अलग अलग ख़ुशियूं अलग अलग कपड़न सां गॾु मिलजंदा आहिन और हिक अलग ई लाइट जीअं की ॾयारी त्यौहार आ होली कलर जो त्यौहार आ
हा हा हा अॼकल त ॾिसूं था पहरियों चवंदा हुआ की होलीअ में किना कपड़ा पायो फटल पायो पर होलीअ में अॼुकल नयां कपड़ा वाइट कपड़ा स्पेश ली माण्हू घुराइन था वठन था
पाइन था बिल्कुल अलग अलग ट्रैंड था निकरन जीअं जीअं ज़मानो थो हले हाणे असां ॻाल था कयूं सिंधियुन जा कुछ चहीता त्यौहार या मन पसंदीदा और फेवरेट त्यौहार जेका आहिन जीअं की तीजड़ी थदड़ी और चालीहा चेटी चंड हे त्यौहारन जी रौनक और सिंधियुन जी आसा हिक अलग ई हिनन सभिन त्यौहारन सां जुड़ियल आहिन चाहे हो थदड़ी हुजे चाहे हो तीजड़ी हुजे थदड़ीअ ई हिक अलग ई मान्यता आहे कि जंहिं मेंल उ थधड़ी सुबु बुह खां वठी करे रात त थधड़ी जो जॾहिं त्यौहार हूंदो आ त सभ सिंधी गॾजी मिली परिवार थधो खाईंदा आहिन इय ईअ शीतला माता खे पूजाण जी हिक प्रत प्रथा आहे जेका हिक ॾींह पहिरे सिंधी माण्हू थधो थधो पचाईंदा आहिन रात जो और ॿिए ॾींह थधो थधो खाईंदा आहिन
बिल्कुल और मतलब मां ईअं चहंदी आहियां की असां हूअ हिक ॾींहं में कुछ ठहींदा बि न आहियूं, पर थदड़ीअ खां पहिरियों असां थदड़ीअ ई इअ तैयारी कंदा आहियूं जीअं त बिन टिन ॾींहनि जो खाधो ठाहणो आ। मतलब केॾा कुझ आइटम कंदा आहियूं दही बड़ा, दाल पकवान चेहङी कोकीयूं, मिठयूं कोकीयूं, ठेपला पिलस मुंहिंजी मम्मी करेलो पालक इहो सभु ठाहिना आहिन, जबकि हिकु ॾींहं में हेतिरो खायंण पॉसिबल न हूंदो आ।
जी सचि ता ॻाल्हाययो।
पर जेको मान जा ठाहींदा ई आहियूं असां।
हा, मतिलबु तां थधिड़ी ते ॾाढो कुझु ठाहींदा आहियो और पो ॿे डींहुं ते खाईंदा आहियो।
ॿे डींहुं ते खांईंदा आयूं, जी।
हां, हाणे त जीअं तैवार हले वेठो थो बारिश जो अलॻि ई। तवां जे हिते थिएव ती बारिश?
हिकु त्योहार बि अचनि वारो आ न शायदि हुनखे जेठ चयबो आ, असां त न कंदा आहियूं जेठ पर मूंखे ख़बर आ कि मां हलो त कंदा आहिनि।
हा हा, डेठ-डेठ हिकु अलॻु इ त्योहार आ उहो बि सिंधियुनिजी मान्यता और बास जी हिन में छा थींदो? हालांकि वॾे ॿुड़नि जी बासियूं और असां जेका छोकिरा हुदां हुनिनि जी बासूं रखियल हूंदी आहिनि, हुन बासुनि खे पूरो कयो वेंदो आ और असां असांजी मम्मी ॾाढा सारा पकवान ठाहींदी आ, मानी ठाहींदी आ। जीअं त पुलााव, पटाटा, सयूं मिठियूं सयूं चेरियूं, खीरड़ियूं, पूड़ियूं, पकोड़ा मिठाइयूं घुराइ वेंदियूं आहिनि, अलॻि-अलॻि प्रकार जी हिन सां गॾु गाहु और दरिया ते वेही करे सभु गॾु वेही करे पूजा कंदा आहिनि और सॾो हर कंहिंजो जेको बासल खाधो हूंदो आ, उहो हथ में पकड़ी करे पो, हथ में पकड़ी करे उन से झुलाईंदा आहिनि। जेठ सत्तू खाराए, ॾेठि पुलाव खाराए सभु गॾु मिलजी वलिजी करे गीत ॻाईंदा आहिनि, ॾाढो अलॻि ई
कंदा आहियूं न
हा, तां बि चालू कयो, करी था सघो हर कोई कंदो आ वैसे त।
न पर छा जंहिंजी जेकी रीति हूंदी आ न, असां शुरूअ खां न कंदा आहियूं।
त हाणे स्टार्ट करे रखो।
न जेकी शुरूअ खां थींदी रीत हूंदी आ न वॾनि जी उह हलंदी रहनु न्दी आ, असांजे फैमिलीअ में शुरूअ खां न थी आ न। त असां नथा करे सघूं।
त हाणे तां वॾा थी विया आहियो, त ता रीत चालू कयो त तहां जा अचणु वारा नढा बि इहे रीत फॉलो कंदा, त तव्हांजे स्टार्ट कयो।
हाणे उह ना, चवंदा आहिन न कि रीज़न न पुछबो आ। भइ जेका न कंदा आहिनि त उन जे पुठया हुनजे पुठियां हिकु कारण हूंदो। जेको कारण वॾा कॾहिं न ॿुधाईंदा आहिनि। असांखे चवंदा आहिनि बसि न कंदा आहिनि। जीअं असांजे घर हिकु तव, असांजे घर जूं लेडीस मेहंदी न, लेडीस छा कोई बि मेहंदी न लॻाईंदो आ।
जी जी, इंडियन साइकोलॉजी हिकु अलॻि अलॻि शयुनि खे आ ठाहींदी आ, हिक हिक प्रथा ठाही वेंदी आ, इह ॻाल्हि थो ॿुधायांव, जीअं त चवंदा आहिनि कि जंहिंमहिल असांजे इंडिया में हलंदो आहे की कोई चवंदो आ कि अगर बिल्ली मरी ती वञे त सोन जी बिल्ली ठहिराई करे दान करिणी पवंदी, ॿुधो अथव तव्हां इहो कॾहिं?
हा हिकु बार ॿुधो आ, पर हेॾी ध्यानु सां गौर न कयो आ।
त जिंअ बिल्ली अगर किथे मरे ती, कंहिंजे हथां ती मारे त हुनखे स सोन जी ॿिल्ली दान करणी पवंदी, त हीअ प्रथा हली कीअ कि असांजे इंडिया में भारत देश में ॿिलियूं हुयूं ई न। ह, त पोइ अंग्रेज हिते ॿिल्ली खणी आया हुआ, चुआ ॾाढा थी विया हुआ। ॿिलियूं हुयूं ई न। त हिते चुआ ॾाढा थी विया, जेका खेत खे उजाड़े रखंदा आ, त अंग्रेज़ न ॿिलियुनि खे हिकदमि रथ वथ ते वीहारे करे वठी करे आया हुआ त उननि न चयूंनि ताकि ॿिली न चुहनि खे खाई वञे और हिन खेत न उजणनि। त हा त होहो ॿिली खे ॾाढो बैड बाजन सां किया पोइ हुनननि हिकु नियम कढो, अगरि ॿिलीअ खे केॾे बि मारियईं त पोइ हुन न खे सोने जी बिल्ली ॾियणी पवंदी ठाराई करे अंग्रेजनि खे, त हिकु प्रथा ही ठही वई, त माण्हुनि जो प्रथा ई ठाहे रखन कि अगरि ॿिली मरी थी वञे त सोने जी बिली ठाराई दान करड़ी पवंदी। पर हे हुन टाइम जा रूल्स और रेगुलेशन हुया। ताकी बिल्ली लुप्तु न थिए, मतिलबु दुनिया मां ख़तमु न थिए, इंडिया मां ख़तमु न थिए। छोकी अंग्रेज उनि खे खणी आया हुया, पर अॼु बि माण्हू हिय सो सोचंदा आहिनि कि अगरि बिल्ली हुनन जे हथा मरी वञे त हुनखे गोल्ड जी ॿिली ठाराहे ॾियणी पवंदी पर इहो ग़लति आहे, इह कोई प्रथा वथा कान्हे इहे हुन टाइम जा रूल्स आहिनि, जेका फॉलो करण ला कया विया हुया, पर माण्हुनि हुनखे हिकु ट्रैडिशन ठाही वरितून।
जी, उहो ई त चवां न कि जीअं असां पुछंदा आहियूं पंहिंजी अम्मा खां कि मेहदी छो न जीअं असां छोकिरियूं त लॻाईंदा आहियूं कि भई असां छोकिरियूं ॿिए घरि वेंदासीं, पर मुंहिंजी मम्मी न शादी में मेहंदी न लॻाए, हाणे मुंहिंजो भाउ हे तो नई जनरेशन वारो आ पर हुनजी ज़ाल खे चवंदा आहिंस कि मेहदी न लॻाए अचजे शादीअ में। त मां पुछंदी आयसि की इ छो भई अॼुकल्ह त मेहंदीअ जो केॾो ट्रेंड आ। त चवंदा आहिन कि रीज़न न पुछो। भई छा थ्यो हुयो, असां पैंजे वॾन खां रीज़न न पुछो हो कॾी?
हा, इहो ॻाल्ह थींदी आ की मुंजी ॾाॾी वग़ैरा बि चवंदा एन, की रीज़न्स न पुछ।